की हाल चाल हँ खूब निके रहूँ खूब निके रहूँ की हाल चाल
ठीक अछि छै अपन बताउ
त सभ ठीक ठाक
ह की करै रहथि
हँ
बस एना क सभटा खाना पीना भऽ कऽ समेट कऽ कनि बैसल रही
हँ
एक दूटा फोन मैसेज सबास सभ चेक करै हेते ई तखन अहाँकेँ मैसेज देखलो आइ हमरो नहि भेलै ककरोसँ कॉल टाइमे ने भेटलै आइ आई हमरो ककरोसँ कॉल नहि भऽ सकल टाईम समयए नहि भेट पाबै छै तऽ क करियै ततेक ने व्यस्तता भऽ जाइ छै ने
हँ अच्छा अभी हमहूँ फ्री रहबै त अहाँ कए लेब
अच्छा आओर बताउ
आओर सब आओर सब ठीक छै
सब ठीक ठाक आ की सभ केलहुँ
आइ सुबह से कनि मनी काज करलहु कियैकि दर्श त आरमे आराम करैत रहियै तेँ मम्मी केँ कनिटा हाथ बटा देलौन्ह फेर तकर बाद सुति रहलहुँ खा पी केँ हूँ
बढ़िया केेलो मम्मी आर त असकरे पर जाय छथिन ने
जी जी तब सुति कऽ उठलहुँ हँ हँ अपनो
हँ अपनो नीक रहैत छै ने मम्मीयो सवेरे खाय लै छथिन तऽ हमहूँ फुरसत मे आब जाइ छियै ह मम्मी पूजा करै छै ने त अपने हम खाना एकदम तैयारी कए देलहुँं परसे केँ मम्मी अपन उठ तऽ खा लेथिन जी ई डेली केँ हँ ई डेली केँ हमर रूटीन छै
ने ने बढ़िया करै छी बढ़िया करै छी समय पर त खाना पीना भ जाइ छै त काज समटा जाइत रहै छै
हँ आ तकर बाद आ तकर बाद फेर सुति क उठलो तऽ गृहस्थ आदमी केँ अथी अगना छिये त मौसम एकदम मेघौन भाए गेले रहे तब फेर मूंग सभ उठेलहुँ डिब्बा सबमे करलहुँ जी हँ हँ मकैय म कई तऽ बिक गेल आ हँ आ मूँग भी एक दू खेतसँ आयल रहै तऽ उएहसभ राखै सुखाबयके भी रहै छै ने
हँ झुका बर तक तहाँ तहन मकई बहुत बर्बाद भेलै पायन स
हँ बाप रे बाप बहुत रहै रहै कतेक अथी कट्ठा के कट्ठा अथी मकइ सुति गेल रहै बर्फ के कारण बर्फ पत्थर जे पड़लै रहए
हू हू हू अच्छा अच्छा अच्छा
हँ तऽ पप्पा एहिबेर मूँग नहि अथी सोरी गेहूँ नहि देलखिन आ बस मूँग रहै मकई रहै ईसभ आब तऽ मखान के भए गेलै नि खित
हँ आब तऽ मखान के बहुत चलती भऽ गेल छै बढ़िआं मखान सब लागल अइ न
हँ ओसभ लागल छै ओ तऽ ओकर पैसा बस दै छथि ओसभ
अच्छा हँ मतल पोखरि लऽ लै छै ओ अपन करे जाइ छै पायन ल हँ हँ हमरोसभ दि मखान तखानके बहुत रहै
ह
अच्छा खेती गृहस्थी आदमी काज लागले रहै छै एकटा खेती बला समटाएल दोसर के तैयारी करू बहुत कहै छै बहुत मेहनतो कड़ै छै
हँ ओहोमे जन सब जल्दी काज करै लए नै ने चाहे छै
जोन मजदूर भेटनाइ असम्भव बला बात भए गेलै हे सब पंजाब दिल्लीए भागे छै
हँ
ह
एहिबेर पप्पा कहलखिन जे मकई भए गेलै या आब एहिबेर ओे खेती नहि करबै एहिबेर दैत क्ता दए देबै जलावनो भए जायत अथी अथथि भए जेतै पैसो आबि जेतै तऽ मम्मियो कहलकै ठीके इहो गप्प के छै आ दैता ओ ज अथी जारैनि होइ छै लकड़ी टाइपके रहैत छै ओ पानिमे मतलब रहै छै
अच्छा
अ जी
ओ
आब ओकरा अहा सबके तरफ की कहल जाय या उ नहि पता यै
पटुआ दिया नहि ने कहै छी
से नहि य पता ओ लम्बे लम्बे होइ छै
जकर जकरासँ अथी होइ सणठी बनै छै सएह एम जकरा स रस्सी रस रस्सी चका से बनै छै च रस शी सोन
हँ से तऽ ओ हँ ओहो तऽ छै होइ छै लेकिन ई आब आर दैता और संठी अलग होइ छै ई हमरो नहि ये पता
अचा ओ ओतऽ भर सक तक पायन मे हो
हँ हँ पायने मे एक बेर पप्पा करलक िन अथी के सरी ई जे य सन्ठी के से ओकर रस्सी जे अनलकै नें अंगना एते मह कहि रहे एहन गन्दा हम
कहलहु न त बच्चा वला बात मोन पड़ि गेल बच्चा मे देखैत छियै तऽ बहुत मन पड़ैया बड़ महकै छलै
अ घर से निकललियै कहलिये मम्मी ई की माँकै चल तऽ कहलकै की अरे ई नहि पप्पा लगेले रो खेत में ओहि छय कहलियेँ कतेक गन्दा मक छै तऽ ओकरा अंगना कहलकै पागल एकरे अथ मे काज देतौ दीपावली मे तकर बाद अथी जे बनेबी सामा चकेबा
चीज बनै छै उक्का पाती जे होइ छै दिवाली मे
हँ हँ ओकर रस्सीद ओकरे से ने बानहल जाय छै
बान्हल जाइ छै आ ओकरे नेसँ बना बना कऽ अथिी सभमे खेतपर
जी हँ हँ उएह सब से अथी कहलकै एकरे तऽ काज होइ छै कहलिय कि लेकिन बहुत गन्दा माँ कहै छैौ पप्पा कहहिी एकरा खेते पर राख हेतौ
ह ठीक ठ आओर
आर सब तऽ ठीक छै आ मौसम उधरका केहन छै
मौसम देखियौ ने गर्मी तऽ खूब छै लेकिन पानि तानिके मैसेज सब फोनमे आबैत रहै छै जे पड़ै छै तऽ इ होइ छै किछो नहिे आ उमस जकाँ लगैत रहै छै से आब
हँ नहि नहि इधरो तऽ गर्मी रहे खूब भोरे से अखनो गर्मी छै लेकिन मेघ लागलै रहै तऽ उड़ि गेलै रहै फेर एखन मेघ नहि रहै तऽ चारि बुन दए देलकै फेर चलि गेलै हँ एने गर्मी रहे रहै छै
ह ह आओर आसपास मे दोस्त सहेलरी सब अछि कि नहि
छै लेकिन ओसभ सहरसामे मतलब अपन पढ़ैत छथि तऽ ओतेक मतलब आब नहि छै होइते छै एक समयके बाद दोस्तो सभसँ ओतेक अथी नहि ने रहै छै
हँे तऽ ठीक है लेकिन कोइ आसपास रह बाक चाही कनि अथी करे ले कनि मोन भहलाबे ले कोई रहल ने सखी सहेली फोनेपर गप पा लिअ या किछो
हँ ओ भतीजी सब छै तऽ ओ सब दोस्तो से कम नहि छै हँ हँ मजाको करलक हमरा साथ तऽ जबकि दीदी लागबै मजाको करलक आ एकदम
भए जाइ छै ने तखन एके रङंगग लगे रहै छै सेहो ह जेना एो दीदी भाभी हँ भाभियो सब जेना एकज के रहे छै तऽ ओ सहेलियय जकाँ लगैत रहै छै
हँ तऽ ओ सब ओ सब खूब बढ़िऑं से मजाक मस्ती करै छै हमरा साथ आ हम ओकरा सबके साथ रहलहुँ नीकसँ ह ईसभके छै आइ तब खाना की सब बनेलियै रह
आइ जगन्नाथ यात्रा शुरू भेले ने आइ ते रहे सादे सादा खाना सब रहे आर कनि पूजा तूजा के बेसी रहे माछ परसाद तरसाद चढ़ाबै छथिन जगन्नाथजीके पूजापर बैसैत छथिन तऽ आइ कालहि बड़ी टाइम उएहमे लागि गेलै त आइ खाना बनल छै ई जे गोल वाला मटर होइया ने सूखा मटर
हँ
छोला जका में बच्चा सब ले उपना देल गेल रहे आ इम्हर च भात रहै मूँगके दालि रहै ओर आलू के दम बनेने रहियै बिना बिना प्याज लस्मण के आ एकटा भुजिया बनेने रहियै
ओ तऽ मतलब रथ यात्रा अहूँसभ मतलब मानैत छियै
हँ एहिठाम जगन्नाथ जीके भगवानके अराधना पूजा मतलब एना किछो नहि घरेमे फोटो पर प्रसाद उसाद चढ़ा देलहुँ ईसभ कऽ देलहुँ पहिला दिन रहै ने आइसँ शुरू भेलै तऽ एकटा रहैत छै मोनमे आर हमर साउासु मानै छथिन ईसभ चीजके हुका बहुत मोन लगे छनि पूजा पाठ मे तऽ काल्े अपन प्रसाद प्रसाद मंगवा लेने छलखिन ह आइ फेरो लड्डू आनि देलखिन बेटा, लड्डूटा नहि भेल रहनि तऽ लड्डू मँगा देने रहथिन। तऽ चढ़ेबऽ कहलखिन कि जे पूजा करब तऽ चढ़ेबऽ, तैयारी कऽ देने रहियैनि। तब। पूजा पाठ भेलै, फेर बच्चासभ इसकुलसँ अयलै। तखन खेनाइ पिनाइ भेलै, ओहिमे समय बीतल। जाइ छै ने तैँ, तखन कहने रही, बादमे करै छी।
अच्छा, तऽ मतलब ई कए दिन तक एना सादा भोजन?
नहि, आइए टा रहै। ओना कोनो एहन नहि छै, सादो बुझ। मान तऽ नहि छै, बच्चासभ तऽ खाइते छै। एकटा महिना मोन भेलै तऽ चलू छै, तऽ आइ कथी लए? करब से कि? हँ। तऽ ओना तऽ बच्चासभ तऽ मानितो नहि छै, ओहिसभके लेल नहि कोनो छै जे कलक। पूजा पाठसँ मानलक तऽ ओ नहिए। अच्छा, आइए भऽ गेलै। आब अखन तऽ भगवान रहबे करतै। सोलह तारीखसँ शुरू भेलै, चौबीसके वापसी छै, चौबीस तारीखके उल्टा रथ। कहै छै ने, ओ हेतै।
ओ ई सभ हमरा नहि रहै पता, बस ई पता रहै जे रथ यात्रा होइ छै।
हँ, नहि हमरा एहि दुआरे पता अय जे हमसभ जते रहै छलियै ने, दरभंगा आदि सिंहर ओते ने। बड्ड यात्रा भेल हुनका ओहिठाम भगवान छलखिन, जगन्नाथजी छलखिन। हँ तऽ, ओहिना जेना पुरीमे होइ छै, रथ भगवानके आबै छै।
अच्छा।
कतेक सभ ओहिठाम पूजा होइ छलनि हे, पूरा तैयारी। आ जेनाकि आइ सँ शुरू, नौ दस दिन रहैत छथिन, भगवान आबैतैत छथिन। थि आ। तऽ ओहि दिन सभ दिनके श्रृंगार अलग-अलग होइ छनि भगवानके, सभ दिन सभ रंग। श्रृंगार कोनो दिन उज्जर फूलके, कोनो कोनो दिन लाल फूलके, कोनो दिन अबीरसँ, कोनो दिन रंगसँ, मतलब बहुत सुन्दर सुन्दर से। आ ओहि हिसाबसँ कोन पकवान चढ़ै छै? आ फेर खूब पूजा पाठ होइ छै। आब बहुत दूर दूरसँ लोक दर्शन करै लेल आबै छै, यात्रा जखन निकलै छै तऽ खूब भीड़ जुटान होइ छै। तऽ हमरा सभके पता अइ, ताहि दुआरे फेर राँचियो सभ दिस। रहल छथिन, ई सभ तऽ राँचियोमे खूब ओहिठाम छै। भगवानके घर अथी छनि, बहुत पैघ मन्दिर छनि। मौसी बारी कऽके छै, मौसी ओहिठाम घुमत। जखन भगवान घुरै छथिन ने, तऽ मौसी ओहिठाम। अखन मौसी ओहिठाम आयल छथिन, कहल जाइ छै। मौसी बारीसँ फेर अपन घर जाइ छथिन। बऽ, एना कहानीसभ छै, मतलब एकटा किम्बदन्ती जेना कहि दियौ मिथ। लोककथा अपना सभमे बहुत रहै छै ने, कतेक रास हर त्योहारक। एकटा पाछाँ तऽ लोककथे छै।
तऽ
मानू तऽ देव, नहि तऽ पत्थर। ई सएह बात छै, सएह बात छै। तऽ वएह सभ होइत रहै छै, किछु ने किछु तऽ।
हँ हँ, से तऽ काल्हिसँ गुप्त नवरात्रो शुरू भेल यऽ।
गुप्त नवरात्रा एखन भऽ गेलै कि? ओ तऽ भऽ जाइत छै ने, मार्च अप्रैलमे होइ छैनि?
नहि नहि, हँ, सालमे चारि टा होइ छै।
चारि टा होइ छै, एकटा गुप्तवला होइ छै, दूटा तऽ मेन एक। चैतीवला होइ छै, चैती दुर्गा, फेर शारदीय नवरात्र। रहै छै जे अपना सभ करै छियै, दूटा से भेल, एकटा ई भेलै गुप्त। बला होइ छै, एकटा आओर होइ छै।
हँ चारिटा होइ छै
हँ
हँ तऽ बस रथ यात्रा तऽ हम जानै रहियै जे रथ यात्रा निकलै छै अथी जकाँ नहि जानै रहियै विस्तार जकाँ जो
ओतहु गेलहुँ हँ महिषी बला भगवतीके दर्शन केने होयब ने
आ ओता तऽ तीन चारि बेर गेल
ओ बहुत सुन्दर हम एको बेर नहि गेल छी लेकिन ओ भगवती बहुत अथी छथिन बहुत जागृत भगवती छथिन हँ जागृत छथिन आ हमरा सब दिशका लोकसभ जाइते टा छै कते बेर हम ओहि बेर जाइतो रहियै ने तऽ ओहि बा एकटा गाड़ी जाइ छलै महिषी एबो केेले ततेक मोन होइ छलै जे महिषी देवी स्थान चलि जाय देखै लए तारा भगवती छथिन ने
तारा भगवती
कुलदेवी वएह छै तारे छैथ
ओ तब कहियो समय निकालि कऽ आबू
हँ जहिया भगवती बजेती सएह
हँ इहो छै
हँ महिषी के बहुत प्रसिद्ध छथिन महिषी के भगवती बाऽ
कनि दिन पहिनेहियो हमर सभके रिश्तेदारसभ गेल छलखिन हँ फोटो तोटो पठेने रहथि महिषीके फोटो सब बड्ड नीक छै बाद पेरा ब बहुत सुंन्दर होइ छै दही पेरा सहरसा दीस जा तऽ दही पेरा सब
हँ आ अगर तारा स्थान एबै तऽ फेर सोनबरसा राज प्रखण्ड छै ओतऽ अहाँके चण्डी स्थान भेट जायत
हँ ये ई सब ने हम देखने आयल छी बाइ रोड अबैत जाइत रहियै ने तऽ ई सब जे जे नाम अहाँ कहै छियै ने हम देखने सभटा आयल छियै उतरलियै ने लेकिन चंडी स्थान ई सब सबटा हमरा याद आबि रहल ये